की हाल छै यौऽ बौआ
हेलो
की हाल छै रौ
गोड़ लागै छी भाइजी
खुश रह ठीक छी न
ठीक छी
हम तऽ ठीक छी तू ठीक छी ही
हँ आओर सब सही ऐछ
आओर सब तऽ सही ऐछ एना कहै छी खूब तऽ आओर सब ठीक छी तोहर बड कम्प्लेन सब अबै छौ रौ
सब सही छथिन इम्हर
तोहर तऽ बड कम्प्लेन सब आबै छ रौ पढ़ै लिखै नै छँ किछो तू घै बएह कम्प्लेन आबै छौ तोहर बहुत ज्यादा पढ़ै लिखै कहाँ छि तु रौ नश्ता पानी भऽ गेलै नश्ता पानी कतऽ हेते रु एखन सुति कऽ उठबे केलिया अस्नानो देखियौ अखन नश्ता पानी भेबे नै कायल हमर तू अस्नानो करा रहल छ वाह रे वाह की कऽ रहल छि आरौ
आओर सब कहू
आओर सब बड्ड नीक ऐछ कथी कऽ रहल छी रौ सबटा ठीक छौ कि नै
हँ सब सही छथिन
आओर सब बढ़ियां एना कहै छियौ की
हँ कहू
से अथी पढाय लिखाय पर ध्यान दऽ रहल छी कि नै आब
दऽ रहल छियै अखन तऽ भए रहल छियै पढ़ाई लिखाई आब कनी देर मे स्कूल जेबै नहा अब कनी देर मे नहाय ले जेबैय नहाकऽ एबै तऽ फेर मम्मी कहलकै जे नास्ता कऽ क जइहें इस्कुल तऽ उएह नास्ता कऽ लेबै आब फेर इस्कुल जेबै तऽ फेर इस्कुल जेबै तऽ फेर एबे दस बजे छै तऽ जेबै साढ़े न बजे तऽ फेर इस्कुल जेबै तऽ एयबै एक बजे नास्ता करय मतलब खाना खायलए घर-पर आओर फेर जेबै इस्कुल फेर चारि बजे एबै फेर ट्यूशन जेबै
तब तो बड पढ़ै छी रौ एहि बेेर दसमी मे नीक नम्बर आनबे बुझाया त त आ ई जे कहै छीयै रातिमे कते बजे सुतल छलीयै
रातिमे रातिमे जल्दिए सुति जाइ छियै दसे बजे
आ जेना हम तखन जे अथि फोन कयने छलियै रातिमे तऽ कहली बाद मे बात करै छियौ तऽ खाना पीना सब कथी खने छली राति मे फेर
रातिमे अहाँके हम खेने छलौं रोटी आलू कटहरसके जे सब्जी होइया ओ के सब्जी सब्जी छलए
बनल छैलौ न
हँ उएह दिनके वला खाना छलै बचि गेल तऽ उएह मम्मी कहलखिन जे गरम कऽ दैत छी आ खा लेब आहाँ तऽ उएह गरम भेलै तऽ उएह खा लेलियै आ अपना सबके तऽ पता अछि कनि आम रहबे करै छैय
हँ आम तऽ रहैते छय
हँ तऽ उएह आम कनि खेलियै फेर भऽ गेलै फेर चलि गेलियै सुतय लए
आ भुजिया तुजिया नै बना देने छलखुन माँ से
उहूक दिनके खानाये छलै तऽ फेर भुजिया किया बनेथिन
तऽ ओ भुजिया सब नै बचल छौ दिन मे तऽ भुजियो सब छलै न सजमैन के भुजिया छलौ आलू भुजिया
बचल तऽ छलै पर हम खेलियै नै जे हम खेलौ से कहलौं
हूँ तब इस्कुल जे जेबी तऽ इस्कुलमे कते बजेसँ कते बजे कोन कोन मास्टर छौ। पढ़ाबै लए आबै छै
एकटा तऽ फर्स्ट फर्स्ट विषयके घण्टी लागै छैय तखन आबै छथिन एकटा सर जे मतलब सामाजिक विज्ञान पढ़बै छथिन फेर ओइके बाद सेकेंड विषय मे मतलब दोसर विषय मे फेर एकटा सर आबै छथिन ओ विज्ञान पढ़बै छथिन फेर ओइके बाद एकटा मेम आबै छथिन मतलब जखन टिफिनके समय रहै छै ओइसँ पहिने एक घण्टा एकटा मैम आबै छथिन ओ पढ़बै छथिन हिन्दी फेर लंच भऽ गेल टिपिन फेर टिपिनमे एलौं हँ तखन हँ त फेर खाना पीना खा क गेलौं ओतय इस्कुल फेर तऽ फेर ओतय पढ़ेलथि मैथ आओर मैथके बाद भऽ गेल संस्कृत फेर छुट्टी
तब तऽ लगभग सब चीज पढ़ाइए दै छथुन आ फेर जे अबै छी छुट ट्टी भेल छलै घर पर अबै छैन त
तऽ फेर एतऽ आबै छियै फेर कनी देर ई मूँह हाथ धोलौं कनि ट्यूशनके होमवर्क मतलब ट्यूशनके टास्कसब बनेलाउ आ फेर गेलौं ट्यूशन
आ हमस जे इस्कुल जाइ छलियै बुझलियै कि अपना टाइम मे तऽ हमस ज बुझलियै आ खिड़की तोड़ि दै छलियै इस्कुल के क्लास के जे रहै छलै तऽ जहाँ देखलौं मास्टर कनी देर लए बाहर जाय छलै कि तुरंत बैग लऽ क कुदि गेलौं खिड़ इदेख अखनो तोरो सबमे होइ छौ की
नै आब हमरा सबमे नै होइ छै पहिले होइ छलै आब टाइट कऽ देलकै ने रूल के
आओ नाओ ताड़ासन स टुटबो तऽ नै करतौ खिड़की
नै तोड़ै लए तऽ तोड़ि देबै पर अथी सी सी टी वी कैमरा लागि गेल जे छै न अन्दर
तें हँ हमरा सब के टाइम मे बड नीक छलै इस्कूल हमसब क हाजिरी बनेलौं आ तुरंत खिड़की टूटल रहै छलै तुरन्ते भागि जाइ छैय सर पीछा पीछा पकड़ै लए भगै तऽ फेर हमसब गाछी भागि जइयै
नै नै एना नै करै छियै हमसब
ए तऽ फेर राछी गेलौं फेर उएह गाछीमे हमसब बैट बॉल खेल लगै छलियै
तऽ फेर कखन आबै छलियै घर तऽ
घर आबि जाइ छलियै उएह टाइम जखन इस्कुल के टाइम खतम भऽ गेल तब आबि गेलौं जे घरपर बुझबो नै करै कोइ कि इस्कुल नै गेल छलै
तबतऽ फेर अहाँ भरि दिन मतलब गाछी मे रहै छलियै खेलैत यौ
तऽ हाजरी तऽ बना लै छलियै ने यौ तऽ हाजरी बनेलाके बाद खेलऽ लगै छलियै
आओर सब कहियौ अहाँ
कथी कहू सएहसब अछि खेलैबे कूदैमे टाइम बीत गेल फेर हम चलि गेलहुँ जयपुर सब बुझि गेलखिन घरमे ई ई तऽ खाली खेलै कूदै छै तऽ फेर जयपुर भेज देलैथ हमरा फेर जयपुर गेलौं फेर ओतय तऽ हम जेना एइठमा आठ आठवींमे छलौं ओतय फेर सातवीएमे अथी नै न मीमे चलि गेल छलौं ओइठाम हम तऽ फेर हमरा लग अथी छलए नै सर्टिफिकेट फेर ओइठमा फेर हमरा सातवीं स एडमिशन भेल फेर आठवी केलौं फेर नौवीं केलौं फेर दसमी फेर ओतय नीके नै लगै छलए अहाँके नीक लगै छलए कि नै हमरा बिना
नीक नीक तऽ तेहने लागै छलै जेहन अहाँकेँ लागै छलै हमरो ओते नय नीक लागै छलै खाली कनेबे करै छलै
हँ तऽ हमहूँ दूर चैल गेलहुँ फेर अहाँकेँ आइबे गेल छलहुँ एगारहमी मे फेर एगारहमी केलहुँ फेर बारहवी केलहुँ आब तऽ एखन कॉलेज कऽ रहल छी नऽ
तऽ अहाँ कॉलेजमे अखैन केते - कते पार्टमे छियै
हम अखैन एग्रीकल्चर कऽ रहल छी अहाँ ई छठा सेमेस्टर केँ एग्जाम देलहुँ हेँ आखरी आब ई सातम समेस्टर स्टार्ट हैत
लास्ट इयर अछि
हँ लास्टे छै आब
हुँ
लास्टे बचल छै नऽ
तऽ सही अछि यौ अहाँ सब केँ तब
सही की अछि छै आब ओहि केँ बाद तऽ फेर बेरोजगारे भऽ जैब तऽ फेर सभ पढ़ाइ करय पड़त ने आओर सभ आओर नीकसँ पढ़ाइ करब फेर आओर दोसर अथी सब करब आओर ऊँच ऊँच पोस्ट केँ पढ़ाइ सभ करब जे किसान सभ केँ सभ केँ नीकसँ फायदा होइ हमरासँ हमरा पढ़लासँ की पढ़ाइ तऽ वैह दुआरे भेलै नऽ
छहिए कि
इहैसब होइ छै की
अहाँ ब्रश त्रश कऽ लेलियै
ब्रससभ कहाँ कयलहुँँ हँ उठबे कयलहुँ हँ आप राइतमे अहाँकेँ लाइट कैट गेल छलै नऽ तऽ आंधी तूफान सब छलै तब नीन्द नय अबै छलै बिजलोका एते लोकै छलै जे डरो होइ छलै
बरफ तरफ नय गिरै छलै नऽ अहाँ सभ केँ दिश
बरफ कतऽ सँ गिरतै यौ इम्हर बरफ थोड़े नऽ गिरै छै पहाड़ी एरिया सबमे गिरै छै नऽ बर्फ तऽ
इम्हरो बिजलोका जे बिज सुनू नऽ बिचलौका जे चमकैत छलै इम्हर से आइ तक एहनज बिज - बिजलौका नइ सुनने छलियै चमकैत जेना लागै छलै से आब जेना लागै छलै जे आब हमर सब माथा पर गिरत तऽ तब गिरत
हँ तऽ आब पहिलेसँ ज्यादा बीज लोका एखन लुकऽ लगलै अ नऽ देखै नय छियै जादा अपना सब कऽ तबो गाँव घर छै अपना सभ केँ तबो गाँव घर छै नऽ पेड़ पौधा सभ जादा छै तऽ चलू जान बचै छै बाहर सभ मे तऽ नय नऽ छै पेड़ पौधा सभ
नऽ
तबो लेकिन आश्चर्ज केँ गप छै अपना सब केँ गाँवे घर मे सबसे ज्यादा बिजलोका लोकै छै
हँ आब केँ डेट मे से तऽ चिड़ियो सब खतम भऽ गेल छै चिड़िया सब
हँ पहिले देखै छलियै कते छोटका छोटका सभ रहै छलै अथी केँ रहै छलै ई की कहे छै बरगद केँ पऽ ई जे घर सबमे रहै छलै यौ चार केँ घर मे चिड़िया सब हँ मैना सब तऽ आब देखेबे नय करै छै विलुप्त
हँ मैना सब तऽ सचमे नय देखैय छै आब
हुँ हुँ नय नय मैना देखाय यऽ नय फेर अहाँकेँ छोटका छोटका कौओ सब देखे नय छियै कम भऽ गेले हँ
कौआ सब तऽ अखन सबटा आमक गा छी मे छै आमकी छै पाकल - पाकल तऽ ओहै खाइत रहै छै कौआ सभ आमकेँ गाछीमे छै सभटा कौआ सभ एखन तऽ
आम केँ गाछी मे आ इम्हर तऽ जते छले अहाँकेँ छोट मोट ज तेक चिड़िया सब छलै बहुते गायब भऽ गेलै नऽ कोई आब छैहिए नय आ पहिले नय देखै छलियै आसमानमे झुण्ड बना कऽ सभटा जाइ छलै
हँ झुण्ड तऽ बना कऽ जेबे करै छलै छत पर जे रहै छलियै तऽ ओकर हम वीडियो बनबे छलियै पहिले देखे मे नीको लगे छलै
कखनो तीर केँ डिजाइन बनै छलै कखनो भगवान केँ डिजाइन बना कऽ चलै कखनो किछ किछ सब रंग केँ बना बना कऽ चलै छलै
आब केँ समयमे तऽ बोगलो सब नय देखाइ छै
बोगला सब बैह तऽ आ पहिले देखे छैे कोयलो सुबह सुबह काव काव करे कोयलो सब आब नय छै
हुँ
सब चीजे दिक्कत भऽ गेलै कतऽ विलुप्त भऽ गेलै पता नय अपने सब केँ कहितै अपने सब कतहुँ सँ ताइक कऽ अइनतो
हँ हँ छै की पहाड़ी एरिया सभसँ लऽ कऽ अयबितौ
पकैड़ - पकैड़ कऽ कतहु - कतहु सँ कहतियै चलो हमरा सब दिश केम्हर पहाड़ सब दिश पहाड़ो सब दिश कहाँ छै नय छै खाली अहाँकेँ ई जे छोटका छोटका जानवर सभ छै से
अहाँकेँ हम देखै छलो कतो जाइत नेपाल दिस गेल छलियै अहाँ कहाँ दिन
नेपाल दिस गेल छलो तो हँ गेल तऽ छलो
तऽ कहियो की छै ओहै सब बारे मे हमरा तऽ नय पता अछि
नेपाल दीस जे गेलहु नऽ तऽ एकबैग सँ प्लान बैन गेल दोस्त सब कहलक चलू घुमय ले से चलै छी एक बेेर नेपाले फेर अपना सब केँ एग्जाम खतमे भेलए फेर छुट्टी अछि। फेर एखन छुट्टी हैत कि नय हैत तऽ हमसभ कहलियै चलू फेर ओहै दिन राइत मे जाइत - जाइत अते बारिश होइ छलै की कहू भीजे गेलहुँ एगो दोस्त केँ बजेलहुॅं बुझलियै तऽ एगो दोस्त आयल नऽ तऽ ओहो आधा रस्ता म - मैप देख कऽ आयल तऽ ओकरा आबैय केँ मन नय होइ छलै लेकिन जेना तेना फेरो आयल अकेेले हमसब छलहुँ एगो गाड़ी पर तीन आदमी तऽ कहलियै ई पर तीन आदमी जैब नेपाल तऽ नय जाय देत तऽ फेर हमसभ एके बेरमे बजेलहुँ ए ओकरा फेर एक पर दूगो दूगो कऽ कऽ गेलहुँ
परीक्षा दऽ देलियै से परीक्षा भऽ गेल अहाँकेँ
परीक्षा तऽ दऽ देने छलियै नीक गेल छलै परीक्षा लेकिन इम्हरे जे एयलहु नऽ तऽ उ लड़का की केलक फेर मैप देखे देख कऽ आगा चैल गेलै आ हमसभ पीछा आइब रहल छलियै हमहूँ सभ आग आइब गेलियै फेर ओकरा फोन करे छी रैअ बाइ ओ तऽ आगा चैल गेलै कहलियै ओकरा पीछा आ फेर ओ सब पीछा आयल बहुत देर आब देखलियै कि आब तऽ बॉर्डर बन्द होइ वला छै जल्दी जल्दी चलू कियाकि बॉर्डर बन्द भऽ जेतै तऽ फेर घुसे नय नऽ देतै फेर हमरा सब केँ बाहर मे रूम लेबऽ पडितै इण्डिये मे
तऽ फेर अहाँ सभ घर पर कते बजे एलियै।
तऽ हमसभ जल्दी जल्दी फेरो घर पर तऽ अहाँकेँ देखियौ राइतमे बारह बाइज गेल छलै एतऽ अबै मे अ की कहे छै कॉलेज पर फेर कॉलेज पर से अपना घर पर एलहुँ ओहा सात बजे करीब